हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हँ की हाल छै
निक छै अहाँके की हाल छै
ठीक छै आओर अपन कहल जाउ छ ने
ठीके छै अहाँ अपन कहल जाउ
सब ठीक छै की होक छै
नहि किछु बैठल छी अहाँ की करै छी
हमहु बैठल छी तऽ की मैथिली है की
की कहै छी
मैथिली है की
आँय
कहाँ फोन लग गेल छियै
मैथिली हेलो
ई अहाँके अहाँ क फोन लग छी
मैथिली छै की
की बजै छी
डकटर
हेलो